हलो, हा जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।
हा बढ़िया- बढ़िया तां ॿुधायो?
तां किथां पिया ॻाल्हायो?
मां महकरमा।
किथां?
महकर -महकर बुलदाना।
अच्छा इ त नालो ई पहिरियों चक्कर ॿुधो आ बेटा। मां आगरा मा।
आगरा बाप तव्हां त कॾीं ॿुधी नथा सघो महकर जो नालो पो,
उहोई त ई कहिड़े पासे पवंदो आ?
हे महाराष्ट्र में ईंदो आ।
अच्छा- अच्छा -अच्छा- अच्छा।
औरंगाबाद खां पहिरे ईंदो आ मतिलबु।
अच्छा।
हा -हा, औरंगाबाद जो त ॿुधो न सभाजी नगर
हा इयो त ॿुधो आ, हा इ त फेमस आ। अमरावती बि ॿुधो आ, औरंगाबाद अमरावती
अकोला, वाशिम।
अकोला बि ॿुधो आ। अकोला, मूंखे लॻे थो इंदौर जे पासे त कान्हे इहो।
न न न न न इहो हिते असांजे पासे में ई ज आहे।
इहो ॾिठो मां, मां बि, ॾिसो मां रहंदी आगरे में आहियां पर मां हूअ आहियां इंदौर जी।
अच्छा इंदौर जा आहियो।
हा मुंहिंजा पैका आहेन इंदौर में, शादी मुंहिंजी इंदौर मां आगरे में थी आहे।
अच्छा। हा, मां बि जीअं मां पेका अमरावती में आहिनि मुंहिंजा
हा
पो शादी में कर में थी आई हे
अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, अछ, अछ, ॿियो? तांजा ॿार बच्चा कीअं?
बढ़िया, बढ़िया। हिक गुड़िया आहे नंढी चार साल जी, बढ़िया आहे।
त तहांजी उमिर ॾाॾी जी वधीक न हूंदी?
न, न मुंहिंजी उमिर ट्वेंटी सिक्स।
घणी?
छब्बीस, छब्बीस। ट्वेंटी सिक्स।
हो! तूं त भई मुंहिंजे ॿारनि खां भी नंढी आहीं।
अरे बापरे हा या
अरे मुंहिंजा त ॾुहिटाओ शादी लाइक आहिन।
जी तहांजा ॿार या?
ॾूहिटा, ॾूहिटा।
दोएत्रा।
ॾूहिटा। मुंहिंजो वॾो ॾूहिटरो पंजवीह सालें जो आ।
हा छा!
हा नंढो ॾुहिटरो एमबीए पियो करे। मुंहिंजी मुंहिंजी लीना थावाानी हिन ग्रुप में आहे। जुडियल लीना थवानी। हिन ग्रुप में आ, हुनखे ॿ छोकिरा आहिनि। त वॾो पुट इंजीनियर, उजो वॾो पुटु जिनियर थस नोएडा मूं, नोएडा बि जॉब पियो करेस। इंजिनियरिंग पहिरे इलाहाबाद में इंजीनियरिंग करे आयो, चार पंज साल
हा।
हा, जॉब सुठी पैकेज ते लॻी थसि जी, छोकरी जी शादी किथे चोवीह साल थीया छोकिरीअ खे। हा हा, मूंखे भई गोल्डन जुबली थी वई मुंहिंजी।
सभ तव्हां ईअं सम्झो की मुंहिंजी मम्मी पप्पा खे बि छवीह साल थीया अथव शादीअ खे पंजवीह साल
मम्मी पापा खे पंजवीह छवीह साल? हा, त तुंहिंजे मम्मी पापा मुंहिंजी धीअ जेतिरा त अयंन। सम्झ, तुंहिंजी मम्मी
अ मतिलबु, तहां मुंहिंजी दादी नानी जेतिरा आहियो।
उहो ई त मां, ॾिस हीक ॻाल्हि ॿुधायां हिन ग्रुप में, मां मूंखे म टिनि चइ ॾींहंनि मुंहिंज छकरी जोड़ आहे इ हिनन ई जोड़ियो मथो ख वियोई जोड़ जोड़ो आ टाइम ब अच्छा, हो मुखे भी टै बार आहिन की मुंहिंजी शादी खे पंझाह साल थी विया हाणें फरवरी में गोल्डन जुबली। मनाई ॿारनि, हा- हा- हा उन्नईस छहत्तर में शादी थी सन् सेवेंटी सिक्स में।
अच्छा, तहांजी पो हिनमल उमर घणीं आ?
सही, सच्चाई ॿुधायांव सच सिक्सटी स एट सिक्सटी एट कंप्लीट सिक्सटी एट सिक्स श्री नयन जी हले पियो अ अठ मतलब सत्तर मां ॿ घटि।
अच्छा त तहांजी अथरहा साल में शादी थी वयव छा?
हा अठारह में, तॾी त हलंदी हुई न भई मुंजी उमिरि अठ अठारहा साल में त हुई हली वेंदी हुई। पंझा साल मां अंञां, असांजे इंदौर में हायर सेकेंड्री हलंदी हुई यारहों। यारहें खां पो बी ए इंटर विंटर न हलंदो हो असांजे हिते पहिरीं।
त यारहें जी पढ़ाई खां पो ट्रे साल बी ए जा त मां बी ए जो फॉर्म भरियो।
हा -हा
हिते मैन आई कॉलेज वई हुअसि मां असांजे मुंहिंजे पेकनि में पर सभु ॼणा पढ़ियल लिखियल हिनि सभु त मुंहिंजी शादी खंणी झटि थी वई न त सभ खां घटि पढ़ियल मां ई आहियां।
मतलबु पढ़ाई लिखाई बि फिर बि सुठी कई तव न
सुठी कई आ हा, तॾी त मोबाइल बि सिखी आ हाणे त फेसबुक त हाणे‌ं ॾिसो सब अकेला ता रहूं
हा।
मुंहिंजे वॾी छोकिरी खे छवीह साल शादी कए थिया, नंढी वारी खे चोवीह साल थी विया।
हा।
अंएं छोकरो आ नंढो टियों नंबर छोकिरियुन खां उहो दुबई में आ हुन खे बि सतरहां साल ा दै
हा शादी थी वई आ हुनजी बि
शादी सत्रहां साल थिया तस हुनजी शादी छोकिरे जी।
अच्छा तहांजे सॿिन ॿारनि जी शादी थी वई आ।
शादियुनि खे बि साल थी विआ ॾोहिटी बि आ पोटी बि अथमि सोरहें साले जी।
हा, या। सुठो आहे।
थियो कानपुर वारी सां त चए ती मम्मी खंडवा के लड़का खे हमारा कॉल हुआ।
हा।
त चए ती खंडवा जो छोकिरो हो हिन ग्रुप जी मज़ेदार ॻाल्हियूं ॾाढियूं अथई।
हा, या छा ॻाल्हायंउं?
त चए ती मम्मी हिकड़े छोकिरे खंडवा मां फोन कयो
हा।
हो बि चइपो हा हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल, ॿियो कहिड़ो हाल चाल आ? त मुंहिंजी छोकिरी सभु ठीकु ठाक आहियां। त हुनखे वरी मुंहिंजी बेबी चएसती, कि मम्मी मूं चयोमास पहिंजो ॿार ॾ चए कीअं आहिनि तुंहिंजे दफ़ो मां ई हिन चरियो छोकिरो आ या
ह हम हम हम्म हम्म
एड़ी मिखे खिल आई त पो चे तो माने नीट नीट अलाइ नेट छा चइबो आ नीट जी तैयारी पियो कयां हा त मुंहिंजो वॾो ॾे र‌‌ इंजीनियर आ उनजो नंढो भाउ एम बी पियो करे नीट ई चए पियो शायदि त चई मुंहिंजो नंढो पुटु नीट पियो करे वॾो इंजीनियर ठही वियो आं त पोइ चये तो अंटी त मेेरे को कुछ पूछना होगा तो मैं आपके छोटे बेटे से पूछूंंगा।
पूछूंंगा ह ह ह
उहो त हर्षवंश खां बि नन्ढो त वॾे छोकिरे जो नालो हर्षित अथसि नंढे जो वंश त चये थी मम्मी हर्ष वंश से छोटा होता है कि बारह बचा ग त
ह ह ह न न सच आहे जंहिंखे बि कॉल करो त दिलि पहिरीं ईअं पुछिणो थो पए तांजी उमिरि घणी आहे मतलबु तव्हां छा कंदा आहियो सभिनि खां ईअं ई पुछिणो थो पए न
हा हा तॾे मूं तव्हांखे चयो
ह ह
मुंहिंजी नंढी छोकिरी चाइना में रही सोराहं सत्राह साल हिते वरी छा शादी करे चाइना वई हुई हुते ॿार अथसि न ॿ छोकिर ब नंढी अच्छी वई त पढ़ाई सुठी कान्हे चाइना जी रहंदी न नाकीञ ॿुधी रहे हाणे टे चार ॾींहं व त ईंदो वेंदो रखे पंहिंजो वापार आहे चाइना में त पढ़ाईनि जे करे नोएडा में शिफ्ट थी वई आहे हुनखे बि अठ ॾह कल त्यूशट क त बसि उअ वॾी वार कॉलेज फाइनल थसि नं ढी जो वरी इंटर अथस एयरपोर्ट त दुबई में डायरेक्टर आहे बैंक में डायरेक्टर आहे वॾो
अच्छा अच्छा
ऐं मुंहिंजी नूंहुं बि स्वि्ज़रलैंड जी बैंक में ऑफिसर आं उहा बि हा हा हा हा हा
अच्छा सुठो अथव मतलब तव्हांजी फैमिलीअ में सभु
न टही फमि भई मुंहिंजी ॾिसु मालिक कंहिंजंहिंजी बाबा जी म सत्संग हरिओम असां न बाबा जी कंहिंजो सत्संगत
हा न हा न हा न हा न
मां राधा स्वामी बचपन खां जुड़ियल आहियां इंदौर खां बचपन खां
मुंहिंजे मुंहिंजे जेके सावरा आहिन न पूरा राधा स्वामी आहिनि सिर्फ़ हिकु मां ई मतलबु निरंक करे आयो
अचछा रीवा त सारो राध मां बि भाई बचपन ई खां जुड़िया मुंहिंजी वॾी भेण में सचन क त चई कानपुर वारीअ आहे न
हा हा
थोरी देरि पहिरीं ॻाल्हाए वेठी आहे सत्संगट त को कानपुर में पहिरीं सत साल इ बाल सत्संग करता कई भई ॿारनि जो सत्संग कंदी तई
ॿारनि जो हा बाल सत्संग
पो वरी सभई पढ़ियल लिखियल आहिन ॿार ॾाडा मुंहिंजो ॾाडो घणो पढ़ियल आहिन मुंहिंजा ॿार हीअ कैमिस्ट्री टॉपर थव वॾी बेबी गोल्ड मेडलिस्ट में ट्युशन थींदो आ ऐं नंढी बेबी उह न इकनॉमिक्स इंग्लिश में कयईं इंग्लिश इकनॉमिक्स ऐं इंग्लिश में ऐं तंहिंखां पोए बीएड कयई, चाहींदा आहिन न छा थी करे हिन गवर्मेंट ॿी नंढी बेबी बीएड खपनि गवर्मेंट लॻी वेंदा, पर सुठा आहिन न कुदरती पंद्रन ॾीहन में शादी थीई वई छोकरो चाइना मां आयुस ॾिस न इहो त कंहिंजी सगाई में हू आयो त असां वियासीं मुंहिंजी ॾेरानी जी धीउ हुई त उ छोकरो पाण में इंग्लिश में मज़ाक करे उ छोकरी मुंहिंजे नाठीअ बि ऐं हीअ बि छोकरी मुंहिंजी हर हाल में चयई मूंखे खपे त हीअ छोकरी जेका असां हॉल में सभ खां सुंदर छोकरी आ सां मूंखे खपे अरे तुंहिंजे हथ में आहे छा तूं खणी वेंदेस
सही ॻाल आ त सिंधी रहींदा आहिन चाइना में
हा
सिंधी आहे छा उते भी
ॾाडा सिंधी आहिन हा
हा
हा चाइना में हा त मुंहिंजो नाठी सिंधी त आहे
हा
हा मुंहिंजो नाठी सिंधी थव रियल में असां त भई इंटर हालांकी अॼुकल त इंटरकास्ट में कॉमन थी वई आ ॻाल
कॉमन थी वई आ हा हा हा
चोवीह साल अॻु असां न को छठीअ बिना माइटी कयूं न को दादा बिल्कुल ऐं जेको असां कयूं सो ई थिए
हा न जीअं असांजे हिन साइड कीअं असांजे साइड महाराष्ट्र साइड न ॾाडा सिंधी रइंदा आहिन असांजे महाराष्ट्र साइड
हा
हिन साइड तवां कॾी आया आयो महाराष्ट्र
न न न मुंहिंजो केर आहे ई कान हुन पासे
न तां जा हुन साइड ई हूंदा दिल्ली साइड वगैरह
न न चाइना में बि सिंधी व्यापार जे करे घणेई आहिन मुंहिंजे नाठी त पूरो चाइना गालाए, हिते बि ईंदो आ कोप न किकेट विकेट खे जे भाषा ई अलॻ हूंदी आ न हू त समझो बचपन खां रहे उते, पहिनी मामा वट हो मामस खां पो वरी मतिलब पंहिंजो कमु खोले रखी सिखी सिखी, ॿार खोलीन कोन थी पंहिंजो कम
खोली त
हा त हुन खे बि खोली चङा साल थी विया थस जॾहिं मूं छोकरी पणनाई न त मामा वट नौकरी कंदो हो
हा
ऐं हिते जेको ॾिसीस मामे जे पुटु पेई मन्गजै त हिते मुंहिंजी ॾेराण जी धीअउ पई मन्गजै ईअं हू। हू। सभु इहे ॿई छोकिरा चाइना मां गॾु आया मुंहिंजो नाठी त बरेली जो आ। मुंहिंजी नाठी बरेली च ऐं मुंहिंजी ॾेराणी जी नाठी जेको न आगरे जो इो। त भई छोकिरा गॾु चाइना मां आया न। त हितफाक मुंहिंजी ॾेरानी जी धीअ जी माइटी थी हिने छोकिरे सा आगरे वारे सा। मामे जे पुट सां त ही च चाइना मां गॾु आहे न। ई त बरेली वियो त पोइ बरेली मां आयो मामा जे पुट जे आगरे में। सगाई आ हितां वरी असां वियासीं ॾेराणी जि दिअ जि सगाई में।
हा।
त पोइ ईअं करे छोकिरी पसंदि कई।
हा अच्छा।
हा, हा, हा। ॿई छोकिरा सिंधी आहिनि न हीउ मामे जो पुट हूस मारोट जो फूफाट। मुंहिंजी नाठी मुंहिंज ॾेराणी जो नाठी मारोट फुफाट आहिनि।
हा मतिलबु न सिंधी रहंदा आहिनि हुते न?
हा। सिंधी ऐं ॿई छोकिरियूं पंहिंजूं सौठियूं आहिनि पाण में।
असां वरी कीअं उतिरे। एॾो होॾीक न आहे, ईीअं कॾहिं।
हअ।
असां होॾे न आहियायूं न कॾहिं हुन साइड।
अच्छा, अच्छा, उहो ई उहई उहो ई न भई केरु मिटु माइटु हुजे तंहिंसां अचु वञु बि थिए।
कीअं दिल्लीअ में तव्हांखे त मालूम हूंदो आहे न समागम थींदो आहे असांजे निरंकारियनि जो।
नीराकार त राधा स्वामी जो त थीदो आ। राधा सवामी जो समागम में निरंक करीब, करीब। हिकिड़ो त मार्च मेंकरे करीब करीब वेजोई थींदो तव
न, नवंबर में थींदो आ। असां दिल्लीअ में निरंक रंकारियनि जो समागम नाम त ॿुधंदो निंकारनि जो
थव नवंबर में बि थींदा मार्च में
हा, हा, हो त कीअं असांजो कीअं आ मेन माताजीअ असांजे दिल्लीअ जा आहिनि न।
हा।
त उो असां ॿ ॿ टे बार दिल्ली आया आहियूं।
अच्छा, अच्छा।
हा, दिल्ली वेई आहियां मां ॿ टे बार। त आगरा विचण में पईंद न असांजे दिल्ली वेंदा आहियूं त।
अच्छा त आग्रा पवंदो तस।
हा, विच में-विच में हा, स्टेशन में ईंदो आ न आगरह ईंदो आ पहिरियों दिल्ली पोइ। ह ह - - ज़रूर ज़रूर कॾहिं आयास न ज़रूर कनि सावा।
त लेजो तव्हांजे ख़ातिर तव्हांजी मालि त सुठी कंदीसांव मां ॿियो न ताजमहल त घुमाईंदीसांव।
हा, हा, ईंदम कॾहिं इअं स्पेशली बि घुमणु आयमि न त ईंदासि।
बिल्कुलु अचिजो, बिल्कुलु अचिजो। इस भार मुंहिंजो छोकिरो बि अचिणो आ दिस हींअर जुलाई में।